आ बतबय छी ने समाचार सब नीक छै यहाँ केँ
अहाँ केँ त नीक छैक यहां केँ नीक छैक अहाँके बताबै छीयै ने
हँ हमरो सब नीक छ
की की खाइत छि
हम खेलियै हे रोटी मीट खेलियै हे खस्सीकेँ मीट खेलीहे
ब नीक नीक चीज खाय लैत छियैक
अहाँके की खेली यए
इ हम खैली भिन्डी रोटी रोटी सब्जी अचार सलाद पापड़ जे खयलै छै
चलिय
अहाँके बताबय छी न घूमे उमे कहि जाइत छी कि नहि जाइत छी
हँ जाइ छियैक काफी जगह जाइत छी नदी किनारे जाइत छियै बगीचे मे जाइत छियैक बाजार भी पहुँच जाइत छी घूमय
कभी चलै छि न नदी नेहाय
ह गर्मी तऽ पै छै चले छै ने लेकिन नदी के पानि गन्दा छै ने मन न करै छै न उस मीच के पान ोड़ दिय पी एकदम गन्दा कर दै छै
ई तो बात छिय मिल के पानि गंदा कर दै छै ओहिमे ऑइल ओइल की की रहे छै न ओ तेल रहै छै मोबिल के गड़ि के तेल नहि रहै छी मोबिल ओसभमे छोड़ देबे छी बहुत कचरा छोड़ देबै छी इसलिए नह नहाइ छी
ह बहुत खचा कहै छी
की बोलै छिय
बहुत कचरा मे फेकै छै आदमी सब
बहुत हरसँ जाददा फेेक छी
आओर बतै छी ने अहाँके अहाँके मौसम कैसे छै यहाँकेह
अहाँके तऽ मौसम थोड़ा खराब छियै अभी तो अभी ठीक छियै लेकिन कब खराब हो जाइ छै पता न चलै छै अहाँके बताबै छियै ने कैसन मौसम छियै
हँ सभ नीक छी
सभ नीक छियै
हू सब नीक छी
बोलै छिये
अहाँके बतैयै ने मतलब कही अहाँ भी घूम जाइ छियै आपके पसन्दीदा जगह कोन छे घूमने का
हमार पसन्दीदा जगह आसपास घूमयके इहे छियै ढा ह ई मठे स्कूल तऽ बहुत छै अच्छ लागे छी
वहि अलग राज्यमे घुमेै छियै जैसे कि कश्मीर शिमला मनाली यहाँ सब घुमै छी
अभी तऽ नैय घूम लै छै लेकिन प्लेन बनाबै छि घूमेय जायके कभी चलै छै घूमेय
हँ हम भी सोचे छियै जाने के लिए अह
तभि हम तऽ च कहै छियै ने कभी जाइ छियै ने तऽ कहै छियै हम भी जाइ छी
ठीक छिये का भाई
हँ अहाँके कहै छै ने जे कहै छै ओहि दिना चलै छैै की कइ काई के मन केहेन लागै
खाना उना बना लि छी
ह्म खाना उना बना लेबै छी बड़ी अच्छा अच्छा खाना बनाबै छी लै छी मटन बना लेबै छी फिस मछली बना लेबै छी टमाटरके सब्जी बना लेबै छै आलूके सब्जी कोभीके सब्जी भिंडीके सब्जी चटनी रोटी भात आ रोटीसभ बना लै छी चावल उबल सभ
चलै छै
अहाँके बताबै छी न
हँ हम भी सभ बना लैत छी रोटी रोटी भी रोटी तऽ उतना अच्छासँ ना बनाबे छै चावल दाल ई सभ बना लैत छी सब्जी भी बना लैत छी हर तरहकेँ हम सब्जी बना लै छी मीट मछली भी बना लैत छी सभ बना लैत छी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज सभ बना लेबैत छियै
अहाँके रोटी बनाबै आबैत छै
हँ बनाय आबै छै लेकिन एगो समस्या होइ छै गोल न होइ छै उ कैसे करै छियै
हँ हमरो केँ गोल न होखै छै तऽ हम बहुत प बनाबै छियै ने तऽ टेढ़ा मेढ़ा हो जाइ छै थोड़ा कहू की रोटी अच्छासँ न सिझै छियै एक को सिझै छियै एक को न सिझै छियै जल भी जाइ छै
कोइ बताबै छै ना अच्छा मतलब गोल बनाइ कि ना अहाँके अहाँके गोल बनै छी किना कभी
नहि गोल न बनैय छी हमरा सँ गोल ना बनैत छियै
कत होइ छै हमरो इहे दिक्कत होइ छी ना गोल बनैय छै पता न काहे न काहे
चलै छिये आओर बत
आओर सभ बताबै बाइक वाइक हाँकने आबै छियै
मोटरसाइकल
हँ मोटरसाइकिल आबैत छियै
हँ अबैत छियै अहाँ के अबैत छी
अहाँके भी आबैत छी अहाँके कितना स्पीड हाँकै छियै
हम जादा स्पीड ना चलाबै छियै
गाँवमे कितना चलाबै छियै अहाँके गाँवमे रहैत छीयै की शहरमे रहैत छै ई बताबै छियै
हम शहरमे रहैत छियै
तऽ शहरमे तऽ आराम सँ चलाय ऐ कितना भी स्पीड चलाएब की काहेकि यहाँ तऽ बच्चा न होइ छै न काहेकि गाँव छिये ने तऽ यहाँ बच्चा बहुत होइ छै घरसँ बाहर निकल जाइत छी आ शहरमे छी नहि रहैय छै सभ घरे अपने अपने घर पे रहैत छीये सही कहैत छै की न
हँ सही कह रहै छी अहाँकेँ
हुँ ई तऽ सभ घरकेँ बात ही छै आओर कहै छी न किछु
हँ आब अहाँके बतै न पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै
सभ नीक चलैय छै पढ़ाइ पढ़ाइ लिखाइ जी पढ़ाइ ले नीक चलै छै न
हँ हमरा भी सभ नीकसँ चलैय छै
पढ़ाइ लिखाइ त नीक चले छै कोन कोन स सब्जेक्ट अच्छा लगे छे
विषय विषय हम लगै छी इतिहास इतिहास अच्छा लगै छै जियोग्राफी भी अच्छा लग छै हिन्दी का भी बहुत अच्छा लगै छै
यहां के घर में की की छीये पंखा फ्रिज ई सब को के के छीये बताबे छी
हँ क सोचे छियै गर्मी बहुत पड़ै छै तऽ कूलर लगवाने के लिए अहा लगबै छी कूलर
अहाँके तऽ नहि कूलर पंखा से काम चलाबै छियै
अहाँके कूलर नहि छियै
न कूलर नहि छियै ई फ्रिज फ्रिज छियै एसी छियै
हँ आओर बते छी ने मतलब आब किस कक्षा पढ़ै छियै यहाँके
हम तऽ पढ़ै छियै नाइन्थ कक्षा मे
नहि त क छै पै छी चली ओर बतै छी ने नब मतलब आ अहाँके मतलब कोन सा विषय अच्छा लागै छै ई पढ़यमे
अहाँ मेरे को त अच्छा लागै छै सामाजिक विज्ञान भूगोल भूगोल नहि तकछामें
हाँ
हेलो ओ सब अच्छा लागै छै भी अहाँके खेती कैसन चलै छियै
खेती बाड़ी भी सब ठीक से चले छै अहाँके बतेै छी ने अहाँके खेती बाड़ी करै छीयै
ह अहाँके तऽ करै छी का कैसे रुपे काठा जोतै छी खेत
हाँ आ
हाँ
की बोलै छी
अहाँके खेत कितना रुपए कट्ठा जोतै छियै
यही पाँच से दस कट्ठा
आ कितना रुप के लेबै छियै
य य जादा रुपया न लियै छियै हिसाबसे लियै छिय हम
तऽ बड़ा ठीक छै
ओर बताई छी ने मतलब कही मतलब घूमने उने जाइ छी अहाॅंके तऽ कैसा लगै छी
बड़ा नीक लागे छै घूमे के तऽ बड़ा
हेलो
मन करै छी मन करै छी करै छै अहाँके मन करै छी कि नहि करै छी
हँ बहुत नीक लागैत छी ओर बतै छी गेम उम खेलैत छी अहाँके
हाँ गेम त खेलै छि ऐसे ख छै की की खेल छै ई की बोलै छी ना की क्रिकेट खेलै छी फुटबॉल खेलै छी हॉकी खेलै छी बैडमिंटन खेलै छी आउर कैरम बोर्ड खेलै छी ओर ऑनलाइन गेम मे फ्री फायर खेले छी अहाँके क की खेलै छी
हाँ हम भी बहुत फ्री फायर खेले छिये कैरम बोर्ड लूडो ई सब खेले छिये आओर फुटबॉल क्रिकेट ई सब खेले छिये दोला पाती भी खेले छिये हॉकी भी खेले छी कबड्डी खेले छी फुटबॉल भी सब खेलय छी ओर बतै छै ने मतलब अ अहाँके सब मतलब माता पिता सब नीक छी
आ माता त नीक छियै अहाँके कैसन मौसम छियै अहाँ सब नीक छियै
हँ इधर भी सब नीक छियै हँ मौसम यहाँ के नीक छी लेकिन दिन मे काफी रौदा उगई छै गर्मी बहुत पड़ै छै दुपहर मे
ओ हाँ आ लाइट कट
हँ दोपहर मे लाइट बहुत कटै छै बारिश होइ छै ने इधर तऽ लाइट काइट लै छै आओर बतै छी ने अहाँके दू दिन पहिले बारिश होइ छै
हँ बहुत होइ छी यहाँ के ई घर छी ने परिजार कहै छी तऽ ओ सबके टिना गिर गल छी गल छी गरीब आदमी छी कैसे उठ टीना जोड़तेै छै
हँ टिना उधियके आधीमे ले जाइ छै नअ
हँ लेकिन ओ ओ बहुत
हू आंधी मे बाहर न निकलै छै कछो उड़ उड़के कटा जाइ छै इ स
हँ आ उ सभ कुछ भी आयब अनापर फलिए
ह आओर बतै छै अहाँके कदम खाइ छ कदम जलजीरा सा
करब दु बार हँ कदम खाइ छी ख टा लागेय छै त आहाक के नमक मिला के जलजीरा मिल के खााय छीयै न बहुत नीमन लागै छै बात करि कऽ बहुत नीक लागै छै कभी आओर बात करै छियै
ठीक छै आ से भी बात करिक काफी नीक लागै छै
ठीक छै हम काटै छियै
राखै छियै